हेलो हँ चलि गेलखिन बाबूजी बाजू ने की करै छी
क ह बाबूजी अहाँके कहैत रहले हमरो आ रहले हे एगो भीछु भी
हम कहली कि जलखै खेथिन लेकिन चलि गेलखिन कहलखिन क अभी नहि खायब हम कहलियी बनल तऽ हे खाय लू तऽ नहि अभी नहि खेबै
ओ तऽ अभी टाइम नहि भेलैए एक दू बजे लोक खाइ छलै
नहि तऽ दूह बजतै कि ने पान दुहै होय है
हँ मन नहि होत कहि खायके हमरो आर लथिन भिचु भीखार आर तऽ हमरा सबके य के नियम है बेटी स आर न दै छै
त नहााय छलै कि नेय मम्मी कहै छललै दऽ दीही त हम त तऽ दऽ दै छी
नहि नहि हमर सब बड़की मम्मी आर मनााक पहिले द द पहिले तऽ नहिए दै छलियै कि सभ आर रहबे कलै एक दू बार दहि देलियै तऽ सभ गुस्सााय गेलै कि नहि बेटी आर नहि दै छथि
हँ तऽ सब जगह के सब रीति रिवाज रहे कि ने जकर जे अहाँके जैसन परम्परा
हुँ तऽ हमर सबके बेटी आर नहि दै छलै तऽ के कहिै नहि ह बेटी आर नहि दै छलै तऽ बोल देलियै त मम्मी नहि हे डॉक्टर के यहाँ गेबे सब सुतल आर दैतय केकरा कहि त उठके दे
ह
चइल गेल लेथ
एना घ घुराबको के न चाही कए कि ओ सभ कैसन मन से अबे है केहन मन से नहि अबे है कोई जाने है थोड़ी
हँ इहो बात तऽ सही कहलियै लेकिन की कहै छीिय आजके जमाना जे है बड्ड छललली भए गेलै
ह
पूछली की कहू हमर फुआके बेटीके यहाँ आयल रहलै सही मागे आ कह देलै य मैया मैया ई है बहुत बढ़न्तीी होगा ई होगा ओ होगा बड़ा की देले अब तऽ ऐस बात कोनो कहि दै छलै तऽ विश्वास भी हो जाइ हइ ने
हँ मन मे डर भऽ जाइ हे कि क मतलब क कल नहि कल
हँ आ विश्वासो भऽ गेली ओकरा तऽ कहलै आ एगो चावल ले आबह तऽ चावल देले साड़ी ले आबह तऽ साड़ी देेले फेर ओहे ओहे चावलमे सा साड़ीमे चावल धए देले ओकरा पूल बनाय देलै अब तऽ आओर विश्वास बढ़ गेले ओकरा पे जे जे कहले ओना ओना उ कले साड़ी मे फेर चावल बाब पढ़ के देले कहले अपना गोदरेज मे रखाब जहाँ पैसा आर घना रे छ ओहि बढ़ंती होतौ आ केकरो से नहि की ह कहि देले अभी तऽ जनबे करै छीिय ई सब कोनो बात क दै छै तऽ आदमी लालचो बढ़ जा ह कि हँ हमर घर परिवार आगे बढ़े बाल बच्चा पढ़े बहुत कछु भ जा तऽ की
करै छियै कि नहि कोइ साधु सन्त सभ अबै छै
हू
सभ छ बुलत नहि बुलत आदमीके मोनमे स्
ह ह तब तो आर के की भेले रख देले ओकर गहना आर सभ गायब हो गेलै दसे मिनट मे बादमे गेलै खोल लिय
केहन बाबाजी छलखिन ये तऽ फेर भेट फेर मिलाई गहना
नहि भेटलै बाबाजी तऽ बुललै कि पार होय गेलै मत्ती मारि देलै
ह ये ई सबस ब आइ महगा हो गेल छ
ह्म एक नाकमे के अहाँ खरीदबै तऽ पाँच हजार छओ हजार दस हजारमे होतै
ओ हँ य पहिल जे एक स आठ सए मे होइ छलै से आब आ अठ हजार मे होई
हँ से देखि
इह हय आदमी कि एकटा भगवान मे आस्था बनावल रखू ई सब त पुराना इति चल लबे चल ल आ रहल है लोग भगवान में आस्था रखलक पूजा पाठ करू मन के एकदम अन्दर से से अथी रखू ई सबसँ मन ठीक रहैए
हँ हँ एते करू आयल बिचछू बिखार दिउ लेकिन ई सभ कहे ने तऽ कह नहि नहि हमरा नहि करबाबेके नहि
हँ नहि नहि नहि हाथ उथ बड़ कोनो को आदी फट देखा लै है कछो कछो क देलक पेन् तऽ ल ई करू ई सभ मन शका भऽइ
कहियो न देखाइ देखखा तैसे उलटा पुलटा कुछ कुछ उल्टा क कु स कर आओर मोन आर बेचैन हो जायत सोनी ह हम जा तऽ नहि दिखाबी हमहुू जहाँ तऽ नहि दिखाबी है इहे सभ तऽ है आजकल तऽ एते भिक्षुभिकार के रूप मे एतना छलली चलल हे जे की कहू फेरो तुरंते आर मोबाइल पे देखलियै हमसभ एनाहिते ओ ओहो औरत
एकरा मे बुझल त्यौहार खान पान खेल भूषा कला जीवन जियै के सब चीज मने क अह मे रहै ह
हँ
आ की खान पान करै छियै केहन पहिनावा ओढ़ावा है अहाँ मे की केना है केहन जीवन यापन करै छियै बुझलियै सभ सम्त एगो विरासत छियै
हू हू
र मने ई पीढ़ी पर पीढ़ी अहाँके ब चा हुनकर बच्चा ईसभ गुण सब सबमे चलि आयत किछ ने किछ
हँ हँ हँ
ई जे है से व्याववहारिक रूप से सौपलो जाइ स बुझल या
हँ हँ
सेसभ तऽ बात छै बात गेल आबके बच्चा सब कहतै कि मम्मी नहि पेन्हब त दुूइयए टा पसन्द हेतै त दुूइएटा पेन्हतै चारि टा फेकल रहि जायत लेकिन नहि पेन्ह सकै
हँ इ बात तऽ कहलियै आकलके बच्चा सभके तऽ है
इह बात छै की नहि आजकल के बच्चो सब सब ह जमाना अनुसार भेल जाइ छै
सार बच्चा सबके दओ
त
हमहूँ नहि कहलियै जे हमरा बड़का भाय पापाके बड़का बड़का बेटााके भेल रहली बेटा तऽ हमसभ छोटे आल रहली रह त भेल रहलै आब तऽ बड उसियान होय गेल है लमबा एते हो गेली जी मत पूछौ ओकरा लग हमस खड़ा होइ छियै ने ओकरा कमरे पर अबै छै छियै एते लम्बा हइ
बड्ड लम्बा भऽ गेलखिन
हँ ह बड लम्बा माय बाबू से भी लम्बा होइ गेलथिन
तऽर कुछो कुछो मे तैयारी किया ने करै छथिन नौकरी चाकरी के
करै करै छै तैयारी आर करी है आजकर तऽ हजकलर तऽ जिमो आर जाइ हइ देखी
हँ जिम सब तऽ जाहि के चाही लोकके देह ओहिसँ देह अथि होइ है सॉलिड होइ हइ
बाँसनी नियन पातर है
ओ कहिं बाद मे भरेते ने तब आओर नीक लगतै कथी
हँ पातर बड पातर हे उएह जा रहल है जिम बनाबे कहै अरे किए जा छी तऽ बॉडी बनाान जाे हैं बॉडी बनााने कहता है
ओ
आ की कहियो बड्ड नीक लगै हे जिम आर गेलीै ने से नीक लगे हे बाल आाल रखी हे आगेमे से नीक लगे हे छोड़ा आ मुूँहपर तऽ नहि कहै छी के एना लगी हे लेकिन लगी हे सुन्दर लगी हे व जिमार गेलासँ ह
ओ
आ लम्बा हइ
जा दियो नीके छी ने तैयारी करतथिन किुछोमे भऽ जेतीै तऽ नीक हेतै
हँ कहलियै आ जेे छोड़ जीम आर कहाँ जाइ छी खेतबाड़ी जियाही दौड़ही
कोनो कोनो बच्चा कें माओ बाप जाइ हइ लम्बा रहै तऽ ओहो लमबा भ जायत आ कोनो कोनो त माय बाप लमबो रहै ही ने त बच्चायोत लम्बा नहि घिचाए हे
हँ आब आर तऽ देखब कि नाइन्टी परसेंट छोटे आरमे जे दसे परसेंटनि लम्बा
नहि तऽ हमर सबके मम्मी तऽ हमर दुनू हम दू बहन छियै कनि छोटे हे लेकिन दुनू बेटी ओकर कि ने हमर बहिन तऽ हमरो से बहि एते अहाँ केना कहैत छीिय बड़का भैयाक के बेटा ओनाहिते बड्ड लम्बा छै दुबरे पातर छीियै लेकिन हमी हमरो से कनिक छोटे छियै लेकिन दुनू बेटी ओकरा से लम्बे भऽ गेले प पापा हमर लम्बा छलखिर
हँ होइ छलै कभी कभी तऽ हो जाइ है लेकिन अभी तऽ जे देखब मार्केट आर मे समाज आर मे तऽ सब
अच्छा तऽ अबै छी की नहि आब तऽ अभी के हइ बिहान परसू मे तऽ देखबै कोन भई के बेटा दिया कहै छी
भइ
ठीक छियै तऽ
ओकररा ले क कब